हेलो
अहाँके त तुरते लागि गेल यै?
हँ, गोर लगै छी।
नीके रहु, की हाल चाल?
ठीक ठाक छै । की, की सब नै किछो कनी आराम करै ले एखन परल छी।
नाश्ता पानी की सब भेलैया?
नश्ता पानी आइ भेलै मोमो
अच्छा।
आर की कहे छै ई कोन पनीर चाउमीन जे होइया?
हँ-हँ।
से हँ ओतै‌।
अच्छा।
ओतै ओएह, सोनू बड़ी काल स कहै छलखिन की जे वैह दुरबादी के किछु आनि दियौन।
हँ।
हमहीं मना केलियै है हम ने किछु खाएब आ साढ़े तीन बजे सं बैसले रहियै बुझू एक बजे सं।
हं-हं।
त तैयो ओहो फेर एकबेर चाह पिलौं तकर बाद फेर अनलखिन की खाएब? की खाएब? अथी ओ पिज्जा तिज्जा खाएब, हम कहलियै नै हम से सब नै खाएब।
हूं।
तहन तऽ मोमोज तऽ मोमोज खेबै हम मोमो खा सकै छी।
एतौ आय तते पैन तते पैन पड़लै जे- कचरी खायके मोन भेल। तऽ वएह चना हँ आय साँझ मे बनोने रही चना दैल। कनिये छेलै वएह देलियै फुलै लेए।
हँ।
साँझ में कचरी बनौलौ तऽ उएह खेलौ एक दूटा बच। कचड़ो छै आ कनए जाय छै केरा के भुजिया बनेेएब रोटी बनले छै। सेएह सब चलतै आय खनाय।
हँ दिन मे हम कोनो हेवी खेनाय नै खेलियै है आलू आ आं। ठी आलू के भुजिया बनेने रहियै रोटी बनेलियै दस बजे करीबन। खेलियै कहने रहे दस बजे तक निकैल जेएब आ आइये वापस- चलऽ यौ सबेर सकाल आइब जेएब तऽ थोड़े -थोड़े काल लालो पछिया लग रैह जेबै। बेबियो सँ भेट -घाँट करैत निकैल जेएब पैन पड़ै छेलै। तऽ रोटी तो अथि जलखेै- तलखेै सेहो बनबऽ लगलियै साढ़े दस बैज गेल। तऽ ओझा बिगैर गेलखीन।
ह-ह अच्छा
तहन हम कहलयैन छोड़ दियौ तखन हम जायके रहत तऽ हम। ऑडवे संगे चैल जेएब अरे आय नै जेएब फेर कैल्ह मंगल भजेतेै बौआ सब घर पर रहथिन। तहन तऽ ओहो सब कहथिन जेएब -जेएब। आ बस से सबके लऽ कऽ एनाइ गेनाइ सम्भव नै होय छै।
नै बस पर नै।
तैय दुआरे ने ओतऽ सँ ओतऽ ऑटोसँ जाउ ओतऽ सँ फेर बस पकड़ू। ओ अपन रिजर्व गाड़ी रहेै छै तखनेटा नीक लगेै।
आहाँ अपने सम्हरब कि बच्चा के सम्हारैत रहू बड़ा दिक्कत होयइत रहेै छै आय
हँ तैय दुआरे रोड सबसे सड़क नीक नेै ने रहै छै। एँ
नैय आय कैल्ह तऽ विचित्र जेंका बाइके चलबे छै तऽ विचित।
हँ डरो होइत रहै छै ने जाद जाद पहुँचब तात डरे रहै छै लागल। तऽ तैय दुआरे। तब हम कहलियैन तहन आब कैल्ह जे आठ दिन भऽ जेतै तकर बाद ओ आबिये जेथिन।
आं हँ।
तखैन- तखैन हम नै जेेएब तखैन फेर अडवो फेर- पैन तो पैनो पसल रोक हम तऽ कहलियै जे कहल जे दू बेर निक- कहलौ भीज गेलौ की करबै हम कहलि छोड़ दियौ तखैन। हमहूँ अपन रोटी भुजिया खा लेलौ कपड़ा -तपड़ा बदैल कऽ ओघायछी। तलाइ सुत रहलौ।
आच्छा।
एक बजे करीब मे फोन-फोन केलक अड्डू।
हँ।
की करबै पैन तऽ छुइट गेल हम कहलियै। चला तऽ चलू ओझा कहलैथ ओझा से गप भेल छेलाए ओझा कहलथि जे। नैहे जेबे करबै? तऽ आहाँ दुनू गोटे चैल जाउ तऽ पहुँचैत पहुँचैत लेट भऽ जेएत। फेर ओतऽ रहबै तऽ आयर अबै। तबे त बेसी राइत भ जैत आइ अड्डू के रहबाक छलनि।
हू।
त तखन हम काइल खिना आइब कऽ लऽ जेबैन।
आ देवर जी के रुकबाक छैन कोनो काज?
नै सोनू कहने रहथिन जे अट्टू अहाँ कनि अबितौं त हमरा ऑफिसके काज सब पेंडिंग अइछ। त कनि हम काज कर तौं, आ एक सप्ताह हमरा रुकऽ पड़त सभटा काज ओतऽ कोई छैय नै
हँ- हँ।
आ तय दुआरे।
ओ- ओ अपन अथी पर घर आइब कऽ अपन लैपटॉप इ सब पर हॉस्पिटल से नै होइत हेतैन।
हँ त तय दुआरे त की कहै छैय। कहलखिन जे त कहलखिन अहाँ चैल जाउ आइ नै हैत त रुइक जैब
हँ।
आ काइलखिना फेर की कहै छैय
हू।
आइ क्यूटीके की बनै छैन बिनियासमे।
एँ।
आ क्यूटी विन्यास की करै छैथ।
पनीर बना रहल छैथ।
अच्छा चलू
एँ त आब काइलखिना ओझा औता त फेर निकैल जैब अपन।
अच्छा काइल औतैत ओझा लो जाय लए।
लय लए औता।
हू।
आ औडूके जायके हेतैन त जेथिन नै त रुकबाक हेतैन त रुकि जेथिन।
रुकि जेता अपन।
हम अपन निकैल जैब।
हँ।
ह
इएहसभ आइ त, आइ त मौसम बडड बढ़ियाँ कऽ देलक हेँ।
हँ से मौसम ठण्डा छैय आइ।
हँ आ अखनो मेघ चमकै छैय बुझाइये
फेर पड़तै। तैने कहै छलैथ ओझा ओकर बाद एक डेढ़ बजे के बाद रौद उइग गेलै काइल फेर काइल फेर पैन तैन हेतै।
नै हमरासभके त एक सप्ताह से रौद नै भेलँहैं।
हमरो सबके त सैह भेलैये हँ।
खाली उमास बला एकदम
नै त हमरा सबके ओते गर्मी नै छलए।
नै हमरा सबके उमस वला गर्मी एकदम मतलब मेघो लाग लागल अय जे अहाँके हवा एको रती नै लाइग रहल अ देहमे, एकेटा रहय जे पंखा मे अहाँ बैसल रहितों तऽखन बड्ड नीक लगिते कियाकि छत तऽ गरम नहि होइ छै एखन तऽ ओ पंखा मे बड्ड नीक लगैय छै। छै लेकिन जहाँ पंखासँ कनिओ अहाँ एम्हर ओम्हर हैत। अहाँके बस पसीना अहाँके बेचैन कऽ दै छलैय।
ओ
न खेनाय बनवेय के मन करे छलेय ना कोनो काज करे के मन। करै छलैय लेकिन तैयो सभटा होइते छलैय।
हँ बेसी।
कनी मोन पसन्द छैय।
तखन अथी नहि नेयन होइत रहै छै
नहि आ उमस रहत ने तऽ विचित्र। एहिसँ नीक रोउद तऽ धार लगैत छै लेकिन ओहिमे अहाँकेँ मोन नहि बकायत। आ ई उमस वला मे मोनअकबाक।
मोन आ मोन खराब भऽ जाइत छै ने काज आ काज ताज जे किछु करय लागू
हँ
तखन आओर बेसी गर्मी लागऽ लागत।
ओर बेसी तऽ गर्मी तऽ नोचैय छै।
आकि मोन बेचैन भऽ जायत।
पसीनासँ छीट-छीट देह करैत करैत, हँ, मोन किच-किचा। जे तल बाजे लगै छलहु अपन बड़बड़ा लगलहु केकरो। हँस दो नही।
से एखन हमरा सब एम्हर गाम दिस एक सो। कुत्ता सब रोज तऽ नहि उगै छलै वएह बूंदा बूंदी मे लेकिन मौसम मे बदलाव छलैय।
नहि हमरासभके बरौनीमे जे हमसभ रहै छलहुँ। तऽ हमरासभके गर्मी होइत छलै लेकिन।
हमरा लगैया उम्हर गाछ वृक्ष सब रहे छलैय ने।
हँ गाछ बृक्ष। टाइप के नहि होइ छेलय उमसो भेल ने तऽ अहाँ बाहर निकलि गेलहुंऽ अहाँके फ्रेश लागि गेल। तऽ गाम घर वाला मौसम टाइप के आ एनो से नहि छै एनो अहाँके पानि वला मे छै पानि वाला मे अहाँ के। चिटचिटी हर जगह के पानि जमै छै तऽ ओ जहाँ कनियो गर्मी होइ छै उधा
हँ तऽ सएह रीस्ता कहै छलए। जे मम्मी एते गर्मी छै जे पूरा देश चिटचिट चिटचिट चिटचिट करैया।
छै हँ बरसात वला मे न
तकर बादो लगैत रहैया जेना अथी जकाँ। तऽ उमहर तऽ राजस्थान दिश तऽ गर्मियो होइ छै विचित्र। चीटे वला पसीना उमहर नहि चलै छै।
एतुका दुगुना।
हँ
आ एतुका दुूगुना गर्मी नहि।
आ नाक ताक पूरा देह हाथ सुखि सुखा जाइ छै।
सुखाले टाइप के रहत विचित्र जकाँ हवा चलत।
हँ, अथी जका ओहिस लोक कारी तारी भऽ। चर्चराय बला।
हँ
से भऽ जाइ छै।
हवा अतऽ
हूँ -हूँ
आ एन्ना बलुआही एरिया छै से कनि बेसिए गर्मी होइत छै।
हँ- हँ ताहि दुआरे हमरा लग होइत हेतै।
धा बेसी मारै छै लेकिन इहो छै जहाँ पाइन पड़ गेल नीक जका पाइन पड़ गेल हहं से त पर जाड़ू राग लगे छै। ठण्डो तहिना होइ छै, गर्मियो तअहिना होइ छै।
हँ
आ आइ उएह कहलहुँ आइ दिनमे कनि हवा तवा चललै पईन तईन पड़लै हे बढ़िआं। हँ तऽ आइ आइ खूब ठंढा लगै छलै।
हँ तऽ आई नीक लगैत हेतै।
आइ तऽ हम दिनमे सुतबो कयलहुँ कतेक दिनके बाद अयबै दिनमे हम सुतलहुँ दू घण्टा।
हँ
हँ, आ भाजिओ गेला लेटसँ कनि पाईन ताईन पड़य लगलै। तऽ लेट से गेला ऑफिस करीब नओ -नओ साढ़े नओ बजेमे तऽ कह जे हम भात खाइएकेऽ जाइ छी हम लंचमे नई ऐब
ऐ गो आ
खेनाइ बना देने रहियैन खाइे के गेला ओहो गेलेइथ हमहुँ - हमुह अपन हाथ तात धोक क खा पी के सुइत रहलउ ऊँ -ऊँ दस चे बजे से बारह बजे करीब उठलियै बारह साढ़े बारह तकर बाद काज सब केलहुँ सबचीज नहा सुोना लेन्हे रहहि हमूँ अपन खा पी क सुइत रहलहु बड नीक ठंडा -ठंडा लगै छलए उठयके मुन नै होइ छलए।
हँ
एई बीचमे दिनमे नएनीद सुतै छलियै त नीन्दे नै होइ छलैए।
हँ
हुँ अछेन बिछेन सुतलो आय हम
हुं हँ तऽ भाजी आई नय आयल छलाए।
भाजी नए लंचमे नइ ऐला।
अच्छा
लंचमे साँझमे फेर ओएह अपन टाइम पर आठ बजे
अच्छा
ओ तऽ खाए क गेला आए भाते खा क गेला तऽ
हँ- हँ तऽ पेट भरले छलइन ने
ह दस बजे साढ़े नओ बजे करीबमे भात केयने रहथिन तऽ ओ अपन अपन ऑफिसेमे किछ नाश्ता केने हेताह हँ
ह से भऽ जाइ छएन तऽ हँ
हँ- हँ ओ खायके रहै छनि तऽ अपन अयबो करै छथिन
हँ ओर अखन खेनाइ पिनाइ बइन गेलै।
रतुका बनिए गेल छै।
अच्छा की सब
उएह केला कच्चा केराके भुजिया आ दू टा कचरी छइ आ रोटी
अच्छा।
सदे- सादी आइ बनलै।
हँऽ।
राइत के कमे खाइ छथिन, एकटा -दूटा खेथिन ओ ओ कचरी- तचरी खा लेलखिन हऽ आ ओएह एकटा दूटा रोटी खेता हँ। तै हम सब्जी नहि बनौलहुँ आइ हम। कहलियै आ तरकारिये नहि बनायब झोर बाला, आ अथिये बना ले छी भुजिये।
हँ भुजीयो बड्ड नीक होइ छै।
तऽहिमे कच्चा केरा, कच्चा केरा के भुजिया बड़ नीक लगैया।
बड्ड सुन्दर होइ छै, हमरो नीक लगैया। हँ हम तऽ बेसी के बना लेलहुँ, अपन थोड़े ओनाहियो खा ले रहूं।
रोटी से बेसी नीक लागत, तऽ छुच्छे खायमें कुरकुर- कुरकुर।
लहसुन प्याज सेहो दै छियै।
आइ नहि देलियै हऽ। दै छियै आइ तऽ जीर, हींग, मिरचाई दऽ के ब-भू
दऽ देबै तऽ आओर सुन्दर भऽ जाइ छै।
से दै छियै जखन जेना मोन रहल। लेकिन अखन नहि देलियै, एखन खाली जीर, हींग, आर अथी मिर्चाई।
हँ तऽ ओहो निक
हँ ओ दऽ देलियै, सुखले भुजि लेलहुँ हेँ।
हँ।
भायजियै ओ कर काज करै छैत अपन लैपटॉप पर, कहलियैन की भऽ जायत आ खा लेब। कआकि सरा जेई छै ओ
नै ओ गरमे -गरमे नीक लागत।
हँ बनौलियै हँ अखने तुरन्ते, अहीं सँ गप करैत- करैत बनेलहुँ।
हँ तऽ तखन तुरन्ते नहि सरआयत लेकिन बेसी काल रहै छै तखन, हँ -हँं।
तऽ फेर ओ सॉफ्ट भऽ जाइत छै तऽ केहेनदन हंऽ आ गरम निक लगै छै। आ दू दुबारा गरम करियों ने ओकरा, तऽ तैयो ऊ स्वाद नै अबे छैय।
हँ से तऽ होइते छै, तुरन्तऽ बनाउ आ पाँच मिनट के बाद जे खा लिअ।
हँऽ।
से तकर स्वाद बेसी नीक लगैत छै।
हँ।
हँ आ ओकर बाद फेर कनि अथि भऽ जाइ छै, सॉफ्ट सॉफ्ट भऽ जायत। न- नराम भऽ जाइ छै तखन ओ खाायमेँ
तखन जेकरा दाँत नहि छै त
तकरा लेल नीक हँ, तकरा नीक लगते ओ, तुरन्तेँ दाँततर मेँ चिबा देथिन। चिबा जेतैन।
हँ हमरा सब केँ कनी कुरकुर रहे छै तऽ बेसी नीक।
हँ- हँ से होइ छै।